हलो
अच्छा हलो
हैलो जय झूलेलाल
कहिड़ो हाल आ?
क्या हाल? कहिड़ो हाल चाल?
बढ़िया सुठो, तव्हां ॿुधायो तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
अजमेर मां
मां दिल्लीअ मां थो ॻाल्हायां। दिल्ली
अच्छा अजमेर जी डिगी
हां जी
अजमेर जी
न न दिल्लीअ मां दिल्लीअ मां दिल्लीअ मां आहियां
अच्छा अच्छा तव्हांजे हिते छा छा प्रसिद्ध आहे?
छा चयुव? कहिड़ी शइ?
घुमण फिरण जूं जॻहियूं ॿुधायो, तव्हांजे हिते छा छा आहिनि?
दिल्लीअ में, दिल्लीअ में त इलाही जॻहियूं आहिनि। कनॉट प्लेस तव्हां घुमी सघंदा आहियो हिते इलाही शयूं आहिनि घुमण लाइ जंतर बंतर आ माने इंडिया गेट आहे हुते हुन पासे तव्हां खे गुरुद्वारो आहे बंगला साहिब हनुमान मंदर आहे इलाही वॾो हा ॿियो हिते लाल किले साइड चांदनी चौक साइड घुमी सघंदा आहियो। ओॾे बि गुरुद्वारा आहिनि इलाही। हाणे असां प्लैन था कयूं गुरुदारो ठहियल आहे। उहो बि ठहियल आहे हुतू चांदनी चौक मार्केट ठहियिल आहे कपड़नि जी होलसेल जी। विया बि हुते लाल किला घुमण वारी जॻहियूं आहिनि इलाही। खाइण पीअण जो दिल्लीअ में त जेको फास्ट फूड में आहे अॼु कल्ह अॼु कल्ह त उहो ई वधीक थो हले न मोमोस थी वियो सिंधी खाइण में घर जे त ऊअं असां सिंधी खानो पूरो ई खाईंदा आहियूं जीअं कढ़ी थी वई सिंधी कोकी थी वई बसर वारी बाहिरि में त वधीक दिल्ली में विकामंदो आहे सिंधी में त दालि पकवान विकामंदो आहे वधीक त
अच्छा दाल पकवान
छंछरु ईंदो आहे दिल्लीअ में त ज्यादातर मोमोस इलाही हलंदा आहिनि। सुबुह जे नाश्त में तव्हांखे खाइणो आ जीअं कचौड़ी भटूरा आहिनि भई इलाही। अगर सुबुह जो नाश्तो वाश्तो करणो हुजे जीअं त भटूरा वधीक हलदा आहिनि दिल्ली में इलाई उहा कचौड़ी ही शयूं वधीक हलंदियूं आहिनि। गंगा नदी जे किनारे आरती। हेडे ईअं एरो कोई डिसाइड कान्हे बट दिल्लीअ में छोला भटूरा सभिनी खां वधीक हलंदा आहिनि। नाश्ते जे लाए सुबुह जो अच्छा असांजे दिल्ली में जीअं तव्हां ग्वालियर वग़ैरह वेंदा आहियो इंदोर वग़ैरह उनमें पोहा वग़ैरह मिलदा आहिनि हर जे पासे में जीअं हेॾे दिल्लीअ में छोला भटूरा आहिन। कचौड़ी हर पासे तवांखे मिलि वेंदो। ॿियो अजमेर में छा छा हलदो आ?
अजमेर में घणेई घुमण जी जॻहियूं आहिनि सोने जी जी नसिया आहे। ढाई दिन का झोपड़ा है, पुष्कर तीर्थ आहे। हा हा ब्रह्मा जी जो मंदिर आहे। और उल्हास नगर झील आहे। साईं बाबा जो मंदिर आहे।
हा दिल्लीअ में बि इलाही जॻहियूं आहिन। त मां इलाही तव्हांखे मतिलब जीअं तव्हां हेॾे होॾे सिखदा आहियो दिल्लीअ में छा चईंदा आहिन अक्षर धाम मंदिर आहे इलाही सुठो वॾो ठयल आहे। उहो बि इलाई सुठो ठयल आ। अगरि तव्हांखे होॾे वञणो आ, तव्हांखे पूरो ॾींह खपे हुन लाइ त सुबह त्हां वेंदो जीअं ॾह वॻे घरां त शाम जो एॾो वॾो मंदर आहे पूरो घुमण में टाइम लॻदो आहे हुनमें त असां लॻा पिया आहियूं हाणे चलीए जी तैयारीअ में बाकी ही जी इनवाइट करण ता वञे हिक हिक करे चओ तव्हां छा कंदा आहियो?
असां हाउस वाइफ
असांखे कोई इंवाइट करणु अचे वरी असां ईंदासीं। हा तवांजा मतलब जेके हसबैंड आहिन चए छा कंदा आहिन? फॉर्मेलिटी आहे हिकड़ी कपड़े यो पांजो ई कम आ।
हा पंहिंजो ई कमु आ।
सुठी ॻाल्ह आ। अजमेर न कॾहिं मां अॼु ताईं त कॾहिं न आयो आहियां। नालो ही बुधयो आ बस जेड़ा प्रेसडेंट आइन वाइस प्रेसडेंट आइन उहे चवंदा आहिनि के भई काफ़ी सालनि सां असां आहियूं। असांजे हेॾे सिंधी जेका रहंदा आहिनि न दिल्लीअ में बि अजमेर खां बि इलाही आयल आहिनि। जाम मतलब हा हूं दिल्ली में इलाही जेका माण्हू सिंधी रहंदा आहिनि न अजमेर मां बि आयल आहिनि। न न इलाई हे सब्जी मंडी पुराणी सब्जी मंडी आहे न हुन साइड में केलनि जा कमु कईंदा आहिनि, हुनमें सॼ सॼा सिंधी आहिनि। सॼा अजमेर जा ई आयल आहिन सजाई
त तव्हांजो छा जो कम आहे।
मुंहिंजो त हुनजो कम आहे स्टेशनरीअ जो। स्टेशन बारंजी।
अच्छा अच्छा अच्छा
छइ जो कमु आहे पंहिंजो ई कमु आ।
अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा।
कचौरी साग आहे। सम्बोसो साग सुठो भई मिलंदो आहे। असांजे अजमेर में ई मिलंदो आहे साग।
पहिरी वारी ॿुधयो आहे। चटनी सां छोला खादा ॿुधयो आहे। सब्जी बि मिलंदी आहे कई जॻह।
न साॻ बि। जेंहंखे पाण बेसण जी कढ़ी चवंदा आहियूं न उहो ही। अजमेर में उनखे साॻ चवंदा आहिन।
अच्छा अच्छा।
सरसो जो साग न
त त्वां हांडे। अच्छा अच्छा कड़ीअ खे जेकी पंजाबी कड़ी थींदी आहे पकोड़े। जनडाइ
हा सोना वारो मिलंदो आहे एसेंस भी अजमेर में।
ङ साल थी विया शादी खे। समय ईय त। सोन वडो आ। मुंहिंजी मम्मी खे बि सुठो लॻंदो आ। हा हा मुंजी। सोन वॾो आह। हा हे सिंधिन जी फेमस मिठाईयूं आहिन। बई हूं। दिल्ली में बि मिलंदी आहे। सोन वडो वगैरह। मतलब हर पासे न मिलंद आहे। काॾे काॾे ई मिलंदी आहे। दिल्ली में हे वारी।
अ
मिली वेंदो सोन क केंह केंह वट ही मिलंदो आहे। सिंधी सिंधी हलवाई आहिन न मेन हुन वट ई मिल
मेक्सो प्रधान ताला
हा दिल्ली मे भी मिलदी आ। छा जो? लाइफ पांजी एडी फास्ट करे रखी आहे। कि सुकुन कोने। अच्छा। दिल्ली में नालो ॿुधियो न आहे अच्छा। मिलंदो आहे अच्छा। जी असजे हेठ भार आराम कयो घर वारी मिठाई मिलंदीआहे। जीअं सिंगर वारी मिठाई हूंदी आहे। जीअं नारियल बर्फी वारी हूंदी आहे।
हा न असां त
हा त जॾी बि कुछ थींदो आहे त हुन खां ई वठी ईंदा आहियूं असांजे असांजे हेेॾे त। लॻ आहे कोई शादी वादीअ जोबि थींदो आहे। प्रोग्राम जीअं सॻाई। जो हा जा जीअं ॾियारी में या थदड़ीअ ते बि हुनखां ई वठदा आहियूं हुनसां वधीक। भारत स्वीट वारे खा
अच्छा
हे आ असांजी हेॾे वरी वधिक अची हलदी आहे बारत स्वीट वारे जी। हा सिंधी या पुरानी हल जब पार्टी विशन टाइम जा आहिनिअ पार्टी वन ज हेॾे आया हुया माण्हू तॾी लाकू ही आ। हाड़े न त इल्हाई ब्रांचा खुली वयुम आहिंन हुई प कहिड़ी हूंदी हुई पुरानी दिल्ली सां ही हूं।
हिक बि सिंधी मिठाई कोन ती मिले।
न मगर हो पाण में मतलब फैमिली वारा ई आहिन पाण मे मतलब जेकी पुराणी दुकान आहे न। जेको टेस्ट हुनजो आ। वधीक सुठो सभनिन मां। हो ॿी दुकाननि में बि नथो अचे जीअं आहे पाण में भाावर ई आहिन। अलॻ अलॻ थी वेंदा आहिन जीअ फमिलियूं वधंदी आहिन त। ओई ॻाल्हि आ कोई यारह साल
अच्छा अच्छा तव्हांजे हुते चेटीचंड मनहायो वेंदो
हा थींदो आहे हिते पंजाबी बाग में थींदो आ मेलो
अच्छा सुठी तरह सां या बसि
हा न सुठी तरह थींदो आहे हो बि ईंदी आहे जिंअ जिंअ उहो ॾीन्दो आ स्टेट जो छा नमसीआन ॿियो हुन खे बि सॾु कंदा आहिनि जीअं असांजी रेखा गुप्ता आहे दिल्लीअ में हुनखे बि सॾु कयो हुयो नारी बि हिन खां पहिंरीं हुन खे बि हिकु ॿ दफ़ा हिकु ॿ दफ़ा सॾु कयो आहे हा इन्वाईट हू ईंदा बि आहिनि एहिॾी ॻाल्हि काने बाक़ी सुठो थींदो प्रोग्राम इलाही कलाकार बि ईंदा आहिनि ॿाहिरां जीअं बॉम्बे मां ॻाल्हा ॻाल्हयण गायका थींदा आहिन जिंअ
अच्छा, झांकिंयू वांकिंयू निकरंदीयू आहिन?
झांकियूं वांकियू त एॾी न निकरदियूं पर होडे हि अंदर ई मतलब अंदर जेको ब्राउन टाउन में ही सॼो प्रोग्राम थींदो आ। हा मुंहिंजी जोई बि ॾिसंदी आहे उहो, मां चवां थो हुनखे अरे भई छा थी ॾिसें? असांजे में बस तॾहिं बि गॾजियूं आहिंन झांकियूं पंजवीह कोन ॾींनो चालीहे में चालीहे में जिंअ चालीहो खतम थींदो आ जॾहिं नूंह सां मा हिंदीअ में ही ॻाल्हाइंदो आहिंया तॾि असांजे हेडे सिंधीअ में परेशानी वगैरह, हिक सौ टीह एपिसोड आहे हाणे, हिक सौ टीह एपिसोड यादि रहंदो आहे तोखे? पिछले एपिसोड छा वियो? एं या पहिंरे एपिसोड छा थियो हो? ठीक आ न हाणे सत्तर अस्सी मतलब पंजाह सठ रहिजी विया आहिनि यो हींअ चइंदी आ वरी, हां भैया कर जो करणो आ तोखे हां हो त आहे छा चवां? सभई चइंदा ई आहिन वरी जेके टैंट-वैंट लॻाईंदा आहिनि माण्हू चवंदा आहिन वॾी थी वई आ धीअ असांजे हेॾे पंजवीह अगस्त जो मतलबु मेलो जॾहिं ख़तमु थींदो आ न चोवीह अगस्त जो राणी जीअं सोरहं अगस्त, चोॾहीं जुलाई असांजी शुरू थींदो आहे हेॾे चालीहो जेको आ
ही मञणा
त जॾहिं चालीहो खतम थींदो आहे एकतालीहवें ॾींह असांजे हेॾे बि ईंअ ईं थींदो आ, दिल्लीअ में मतलब जॻह सिंधी वारा पाहिंजा स्टॉल, स्टॉल लॻाईंदा आहिन। जमुना ते वेंदा आहिन माण्हू मतलब घाट ते वेझी करे ॾींअ में इकट्ठा थींदा आहिन सभई होॾे, ईंअ थींदो आ दिल्लीअ में।
अच्छा
अॻे त्योहार त असां भी ठाइंदा आहियूं सिंधियुनि वारा हेॾे यांं थदरी थींदी आ उहा बि ठाइंदा आहियूं। जेका महालक्ष्मी जे सॻिड़े वारी कथा थींदी आ उहो बि कंदा आहियूं।
अच्छा वॾी सतंए गोगरो।
हा हो त न कंदा आहिंयूं बाकी हे ॿ त अज जरूर ठाहिंदा आहिन कार्ड डाउनलोड कयो कुझु कयो होॾे मतलब मंदिर में बि वेंदा आहिन पूजा मंदिर में बि वञी सगदा आहियो जीअं हेॾे बि थींदो आ। मतलबु असांजे घर पासे मतबल दादी रहंदी आ हाणे त हूअ गुज़ारे वई हाणे नूंह आहे हाणे मतलब हो केंदा आहिन पाहिंजे घर में ई सभई ओॾे कट्ठे थींदा आहिनि असांजा वरी बि हिक खा ॿॿ खां टे टे खां चारि ठीक है जय झूलेलाल हा जींअ उहो थींदो हुयो क्योकी सास भी कभी बहु